आवाज जा रहल छऽ।
हाँ आवाज तऽ बढ़िआँ आबि रहल छौ की हाल समाचार।
ठीक ठाक। तू फोन केलही न तऽ आइ हम भोरमे नहा सुना कऽ पूजा कऽ कऽ पढ़ैय लए बैस रहल रहिये। तैं नहि उठेलियौ तकर बाद टाइमे नहि भेटलै।
हमरो ओते के छैय। पढ़ै तढ़ै लए बैस रहे ओहिके टाइमे नहि मिलै छैय पूजा महादेवमठ चलि गेल छलियै आइ शनि छलै।
छैय न हँ रौद जे बढ़ि जाय छैय न तऽ की होइ छैय मोटरो तोरा लोड नहि उठबैत रहय छैय।
जल्दी नै लैत रहैत छैय मोटर।
रहै छैय स्विच देबही गाँव गाँव करैत रहतौ आ चलिते नहि रहतौ। मेन बात ई छैय जे बिजलियो एखन ततेक वोल्टेज दुआरे उड़ै छैय ट्रान्सफार्मर।
कखन रहतै कखन नही रहतै बजही।
एखन तऽ हँ एखन तऽ बड़ सभ बिजली सब जलबै छैय।
बड्ड चलबै छैय।
शनि छलै तऽ शनि म तऽ सब पूजा करै लए जाइ छैय पी पी
चली महादेव मन्दिर।
हँ आइ तऽ गेल छलै आइ त पीपर मे देबाक रहे छैय न। तिल जल जऽ दियौ गुड़ दियौ फेर घूमू सात बेर।
उजड़ फूल किये नहि लऽ जाइ छैय काज होइ छौ तऽ शनि देव ला बहुत हमरा उजड़ फूल रहै छैय बाड़ीमे छैय ने।
तऽ सेसभ कारी तऽ ओ डगर फूलसभ देनाइ जरूरी रहैत छैय।
त जे लऽ जाइत रहबै ने तऽ होइत रहतै तिल लऽ कऽ हँ।
आ महादेव मंन्दिरमे एहन कोनो मंन्दिर
हँ हँ, महादेव मन्दिरमे आब बहुत सारा गायब सभटा देवता भऽ गेलखिन हे, ओहि दिन देखलियै नवग्रह मे राहु केतु
के छियै?
अगनि चन्द्र हाँ सब निक लागै छै आ दोसर बात
काल भैरव, नौ लखन, नौ ग्रह, बजरंगबलि, सबकिछ
हटा देलकै यहाँ बजरंगबली तऽ पहिलेहो छलखिन हेँ लेकिन नवग्रहो मे देखलियै बजरंगबली। ठीक छै, बड सुन्दर आर अथियोवला केने छलै ने? जे मतलब अथि सब, अहाँ चाही तऽ अपन होमो जाप कऽ सकैत छी। छै, ओतऽ हमरे सबके बाबा बनेलखिन हेँ, हँ हमरे सब के बागल बला बाबा, बुच्ची बाबा बनेने छलखिन होम जाप बला
जा, अच्छा आज
हँ त कहलखिन कि अपन नइ हँ अपन बुढ़िया के बापके नाम बाबूके नामपर बनेले
बेचन, ओ ओ
हँ हँ विभूत लऽ के चलबै, जेना होम जाप होयते रहै छैय ने जतेक जल तक जेना शिवराति, चतुर्दशी ई सभ चीज भेल तऽ भेल अगर
ई मतलब ई जल दूध सब लऽ के जल सब से सब करबय छनि साँझ के
आ नै अपने सबके मिथिला मे मे देखबही जे शिवराति सभमे महादेव के बरियाती सभ एतौ जेतौ
भूत सब बनय छैय, बड़ा महादेव, गौरी सब बनय छैय, नाच सब होय छैय से बड भेलै ना
जे रहियै तऽ कते एक आध घण्टा रहलियै ओतऽ।
हँ बड सब रहलै किया
हँ आ तु रही, चाची रहथिन, हमरो मम्मी रहय आ उहो रहै सुभाषो चचा अंगना के सब उहो सब सब रहै कत्ते मुनलै हँ से अहाँ सब कहि कतऽ छलै जे अपना सब जे अथि वीडियो लगेने रही बनेने नहि रही वीडियो तऽ ओहो चाची रहथिन जे ओ अग्निकुण्ड बनेने छथिन्ह बाबा बुच्ची बाबा हुनकर पुतहुये रहथिन तऽ हं हमरा कहलैथ जे इ हाँ हमरे ससुर बनेने छथिन्ह त हम कहलियै चाची अहाँ सब अबै नै कहियो छियै त कहलथिन बौआ गाम मे नहि ने रहे त हुनकर बड़की पुतहु सभ रहै छनि अपन राँची मे।
राँची मे रहैय छथिन्ह आ मंडिल तऽ बड्ड नीक देख ओ प्रसिद्ध निमयलात ह न कप
ई देखियौ ओतौ महादेव छथिन्ह लेकिन पशु पति महादेव, जगरनाथ बाबा ई सभ सब बड छै हँ से कहै छलथि हेँ आ पूजो तूजो करैके बड वेय देखियै घरो पर जे रहतीह तऽ देखबी कहियो बिना नहेने नहि खेथुन्ह। बिना नहि केने खेथिन्ह, सब दिन तुलसी मे जल देबे करथुन।
बिना जल फूल के बजरंग बली के त
बजरंगबलीमे हँ हँ दियौ भोरे भोरे उठि कऽ नहाकऽ देखलियै अगर लोको के बड बैय छै सुभाव बात कोनो लुरि बाँकी एहेन नहि छनि जे छूटल छनि। खेनाइयो पिनाय बनेथिन सभटा, बुझि सभटा चूल्हेपर बनबै छथिन्ह एतऽ तऽ ओ बाबा त बुझले छौ आ गैस हँ गैस के एतेक--तं दिकत छलैये एखन नै पैंतालिस दिन बला कऽ देने छलहुँ तऽ सब कहलैथ चाची जे चूल्हे पर बनबै छियै हमसभ सैह सभ आ ऐ बेेर एलखिन हें ते बड गाछो सब रपखलखिन हें कनैल के अर
आ सब फूलक गाछ हुनका एहन नहि छनि जे कोनो फूलक गाछ नहि छनि ओहि दलान पर सबटा
तऽ हम कहलयैन काकी तगर किये तोड़ै छियै, खाइ काल रहै तऽ कहलखिन जे तरुआ बनेबै एकर बेसनमे दऽ क। ओसब बड़ सुंदर होय छैय, हँ गेटो बहुत बढ़िया लागल छैय गे अपन सुरक्षा वला छैय ने तहि दुआरे। गै हुनका अंगना मे देख काज करै छलहुँ से बुझलही की भेलै तुलसी मेन बात ई छैय ने जे अपन सुरक्षित भऽ गेल ने, नहि हँ हँ नहि केओ एबो जेबो नहि कयल, गेट लागल रहल तऽ सब मन मोनो सुरक्ष
कोनो चीज के गाछ नै छै कि नै छै।
नहि सब चीज छै जते फूल अड़हुल कनैल तगर ओ देखबी सदाबहार, गुलाब ई सब सबटा। रहतै गेंदे जे देखलिय या ऐ बेर त चारि पांच रंग के। के गेन्दा आनने छलखिन हेँ बाहरसँ कहलखिन जे ओतहिसँ आनने छलियै। इसकुल छैनि ने तऽ ओतऽ इसकुलमे कहलखिन जे बौआ बड्ड फूलसभ छै हँ। गेन्दा सब हमरो एहिहि दलानपर छै बहुत गेन्दा तेन्दा छै बेलपत्र। तोड़ै ले गेलौ न तऽ कहियो काल तोड़लौ। सब जे रह छै से त अपने बाड़ी वाला रहे छले कह चाची अहाँ के गेंन्दा सब ने दू तीन रंग। से ते एहिबेर जायत
हुनकर गंदा आब नै नीक छैन, देखलियैन पूरा गैंध त आम नहि ने कटै छैलौ।
नै ते गेंन्दा सब के कहलखिन जे बिया। दऽ देबै तुलसी हँ तुलसीयो सबके बीया लऽ जाय लए, किया नै लऽ। जाइ छथिन हँ रोपैलै आ गमलामे छोटे छोटे गाछमे। जेना लगतै दस टा फूल, बारह टा फूल, पन्द्रह टा फूल, लूधकल। खूब फूल सब, आ जे बात।
इयान फुल बीया खसेलियैये।
छनि तऽ अपन ई छनि जे ई रहलथि अपन केलथि बनेलथि। आ दोसर बात बाबा रहै छथिन तऽ बाबेके देखै छियनि सभ।
आ सब किछु ओएह करे छथिन की हुनका आबो बुढ़ भेलखिन।
हँ आ ओसभ गैस पर क खाइतो नहि छथिन बेसी ओसब।
चूलहे पुरका खाइ छै।
सुगरवला आदमी छथिन ने आब तऽ बुझि ले छौ सुगर ब्लड प्रेशर सबके रहितै।
आ ईसभ केहेन त कहैत छै मुनगा पत्तासभ सभ पीस के पियो।
देलखिन हन जे छोट छोट बच्चा सबके। हमरा जामुन बिछ कऽ आनि दे पकला हा ओकर बिआ सब। तऽ दै छलखिने छोट छोट बच्चासभ आ धियापुताके तऽ बुझले छौ। तऽ ओहिसँ सभ जाइत छलै जामुन बिछ बिछ उठा कऽ हँ बिया पूरा देखल जा हँ सभटा। जामुन खेलखिन हेँ ओकर बिआ सब धो कऽ सुख। खाकऽ ओकरा फल मूसलमे कुटिकऽ। आओ पाउडर बनाकऽ हँ खल मूसलमे कुट कऽ ओकरा पाउडर बना कऽ। कहलथिन जे रातिमे एक गिलासके पानिमे दऽ देलहुँ दू चम्मच। आ भोरे उठलौ ने तऽ पी लेलो। से सब छेलैए आम हँ अहूँ के बियाह सब देखलियै कतेक आदमीके। कहै छथिन कि एहिसँ बड्ड कम होइ छै करैलाके पावउडर एक- कर आ करैला अपनेमे जे छलै हँ। करै करैलाके पातो सभकेँ अपन पीस कऽ आर ओकर बना कऽ देखलियै खाइ छै। हँ से हम नै हम अपन- अपन दीदिओ ओतऽ गेल रहियौ नीदी दीदी एतऽ तऽ हुनको सासुरके देखलियैन खइत।
हँं तऽ जिनका रहै छैन तिनका तऽ तिलकोरा पत्ता के जइड़ ओहो
तिलकोरा पत्ता के जइड़ आ मुनगा पत्ता मुनगो पत्ता के कचरी बड कहेै छै।
तिलकोरा पत्ता सबके जैड़ पीतौ तऽ बड्ड नीक हेतौ बड फायदा करै छै।
तू तऽ नै एलही लेकिन मधु एल रहेै त बड एरकंच तोइड़ के लगेलै।
हँ एर एरकौच पत्ता तऽ छलै हम नहि एलियै टाइमे नै बचलै बाबाके मोन खराब छै ने।
तोरा तऽ एखन बाबाके ऑपरेशन भेल छैन तऽ ओहि सब मे लागल हेमें दवाइ दारूमे टाका -ताका कटलैन की नै।
टा।
टाका -ताका कटलैन कि नै ओहि दुआरे तू घुमैयो लए नै जाइ छी तोरा दू चैर दिन कहबो केलियौ चल। तैय दुआरे हँ आ तू नै जाइ छि तऽ हमरो असगरे जाए पड़ै छै। आ मधु छेलै या एखन तऽ बड़ बढ़िआँ चैल जाइ छेलैए संगमे हँ आब बाबाके कट
बूढ़ छथिन आ ओहोमे बाड भऽ जाइ छै भोरे- भोर खिचड़ कऽ पथी ने।
कीचड़ हँ हँ नै बनेतै तऽ के बनेते माँओ के मोन- ठीक भेलौ की नै हमर माँ के तऽ कनी- मनी ठीक भेलैए तैयो अपन खाना -पीना बना लै छै से बला बात छै आर सब हँ तऽ माँ के ठीक भेलै मोनसभ दबाइ- तबाइ देलकौ। आ तऽ हमरो माँ के तऽ आब हल्का तऽ ठीक भेलैए तऽ खाना पीना। बेसी काल बनबै छै आइ कहलियै तिलकोरा पात के ने कचैर के कचरी बनेै छै से बना।
तिलकोरा पात के कचरी बड तोरा नीक बनतौ बेसन मे दऽ कऽ।
तऽ हमर बगल मे जे चार छेलै ने ओहिपर बड्ड फड़ल छेलै या। कहलियै आ जेबै तोड़बै लेकिन रौद एहन भऽ गेलै जेतोरा जायके मोने नहि भेलौ रौदसँ हँ पिठार में नैय हम सब बनबै छियै अथि बला। आ चाउरके आटाके फुला कऽ ओहिमे पीस कऽ ओकरा सैन कऽ हरियरका मिरचाईसब। हँ हँ नै बेसनवला पिठारमे नै बनबै छीयेै हम सब ओहीमे बने
बेसन बलामे तिलकोरा पत्ता बैनतो नै छै पिठारे मे बनै छै पिस क बनाओ अपने जाइ ने छेलियै अपना सब बच्चा मे तऽ माँ बना कऽ रखने रहेै छेलेै।
तोरो अंगना मे त कए दिन बनै छेलौ त स्कुल जाय टाइम मे तऽ खाय छेलियैेेए चाची देै छेखिन हेँ हमरो सबके सब आदमी संगे जाय छेलियै ने तऽ गरमे- गरमे। हँ हँ। आ मेन बात ई छेलै ने जे अपना सब जाइतो छेलै तऽ स्कुल न ए बजे गेलौ तऽ न बजे गेल ताबे तक तऽ बैनेगेल रहै छेलैआ सब आदमी लंच लऽ के गेलौ आ अपना। सब तऽ कते बेर स्कूल के स्कूल के जे बगल में जे दोकान रहेै ओही में
समोसाक के दोकान समोसा दोकान मे कीन कऽ खेलौ आराम से रहलौ।
ओकरो नाम किरण रहै ने अपने सब संगे पढ़ै सोह
कि ओहो बड़ नि
हँ बड़ नीक रहै स्वभाव बड़ नीक रहै आ पता नै कतऽ हेतै। फेसबुक पर देखलियेै बुझलहि तऽ चिन्ह गेलो तऽ मेैसेज कने रहौ एक दिन दिखत अछि अहाँसभ? से हम कहलियै तुलसियो फेसबुक पर छै भऽ सकै ओकर अपन फोटो नहि लागल हेते त अहां नै चिन्हिये छ
ब पलखा मणडिल के देनी।
आ बुझ लीये हाँ-हाँ आर एतऽ देखलियै य मधुबनीमे बुझियै ओकरा अपन दोकान छै बहुत पैघ साड़ीके हां जाहिमे मिथिले पेन्टिंगके साड़ी सब
ते मिथिला पेंटिंगग त प्रसिद्ध छै मिथिला पेंटिंग वला धरिबड
के हाँ आ प्रसिद्धो छैय आ तोरा इहो होइ छैय ने प्रसिद्धो छै। आ तोरा इहो होइ छै, जे बहुत देखलियै जे कहलक एक एकटा साड़ी छओ-छओ हजार के बुझियौ जे सब
आ अपने कढ़ाई बनाबै छै तऽ आर ओकर बनाब कहियौ पोइन
हाँ कढ़ाइ -तढ़ाइ नहि करैत छै, सभटा पेन्टे रहैत छै। सभटा पेंटपर देखबिही एकदम बढ़िआँ रंग उखड़ै- तउखड़ै नहि छै पुछबो केलियै। ज धोबैत उबैत तऽ उखड़तै तऽ कहलकै नहि नहि उखड़त ईसभ उखड़े नहि छै एकदम रंग होइ छै, ह।
कर कर
हाँ मशीन द्वारे जे करै छै से करै छै आ कहलकै कि जे हमरा सभके केल रंग सब जे रहै छै ने से सएह सब उखड़ै छै आ ई सब रङ्ग हमसभ हाथसँ बनाबै छी, कुच क काजलोटी हरद आर अड़हुल के फूल स त ई सब रंग बेसी तोरा नहि उठ उठै छिय से बात छै, आ साड़ियो सब पर देखलियै बड्ड नीक कढ़ाइसँ बिआाहके साड़ी पर अलग उपनयन बला पर अलग मइट मंगल सब बला पर अलग, दीदीयो गेल दीदियओे तऽ उपनयन छलनि हँ ने तऽ दीदी सब दरभङ्ंगामे गेल छलखिन। तऽ सातटा हाँ तऽ बुझही आ छओ हजारमे एगो साड़ी देलखिन हँ। एकटा साड़ी छओ हजारमे देलकै, हां बहुत महँगा छलै तामे लगन लगन सभ टाइम जे रहतौ ने विआाह उपनयनसभ तऽ ओहि टाइममे तोरा आओर महँगा दै छिय हां आवाज कटै छौ तोहर हां हां हां देखैयोमे नीक सब लागैत छै आ मतलब हाँ आ बनलो छलै बहुत नीक पेंटिंगोसभ जे देखितियै से बड सुन्दर बड् बढ़िआँ बनेनाइ कोनो तेहन नहि सभटा पेन्टिंग जेना लगै कि जे एकदम नीक रहल बुझिय जेना लगै कि कालले रङ्गने होय काइले कने होइ एकदम सुन्दर सुन्दर पेंटिंग सब बनै छलै हाथी ताथ ईी सबटा बनेनेइ चिड़िया सूगा
चारू भ
चाँद हां आ कारी रंगसँ रङ्गने आ पूरा लाल पियर के ओपर पेंटकेने कहलै कि जे ई जे पियर कलर तऽ कहलकै कि हमसभ पीअर कलर जे होइ छै ने अपन घरक खेतक फड़द ओकरा धऽ कऽ सुखा कऽ कुटि कऽ ओहिके बनबैत छियै हँ फल मूसलमे कुटिकऽ ओकरेसँ बनेलहुँ आ ओ की होइ छै ने अहाँके जे कोनो साड़ी पर उखड़त नहि आ ओ बेसी काल चलतौ से आ ओ कोनो देहोमे नहि खराब केलक आ ओकर कनी लुक बेसी सिमंगो रहै छै, से बात। आब तऽ बाहर बाहरके लोक सब लऽ जाइ छै, ने जकरा जेकरामे जान पहचान छै, तऽ सबठाम।